हेलो ह की हाल चाल छै
ठीके छउ कहाँ छिन
छतपर
ह ठीके तऽ
किुछु नहि गेम खेलय
की होलो
किछु सर दरद दरद नहि मोबाइल ज्यदा देख लेलियै ने उह चलते सर दरद दर रहलै
हँ अ
ओइ तो कई गेल रहैं की
ह गेल रहियै बेगूसराय गेल रहियै आ भोरे गेल रहियै खेत पर गाछ लगबे
ओ कोन चीज गाछ
दूगो अथी केलाक के लगेलियए आ दसगो सागवान
दस गो सागबान्ह के लगेलक
तब लगेलियै हमही
अच्छा के के गेल रहे खेत पर
हमे रहियै आलोक रहै रजनीश के फोन कली लेकिन ओ नहि गेले कलक काम
केकर खेत पर अपन खेत क दोसर खेत
नहि आलू खेत रहै घेरबेलकै ने
अच्छा
घेरबाय के गाछ लगेलकै हन आब लीची लगेते आम लगेते अमरूद लगेते
अच्छा अभिये लगे छै ने हाँ गाछ तो अभिये लगे छै
बरसात के सीजन छै तब लगतै ने
हुँ हमरो अपराजिता के गाछ लगबैके रहे कहीं सँ विचा मिलतऽ तऽ देही
अच्छा जोगाड़ करबै कोन रंग
जे रंग के मिल जाय ब्लूको मिलते ते ब्लूको सही उजरका मिलते उजरका ओ सही
छै बुलुका तऽ मिल जेतो ओ उजरका के की दिक्कत छै
हुँ अच्छा देखे
उजरका छोटकी दिदी कन छौ कहलकनि लय लि आय कऽ
के जेतै ओकरा कनावै ला बिचान चाहिए अभी फिर लगेते तबिये ने होते
हम जेतै सावन कोई ने कोई जैसे करतै की
हुँ तब ठीके छै तब लै ले अयतै
ओह कहलिय तो उजरका दे दीहे हम बुलूका दे दबय
ह ठीके कहनी तब
ह
हम भी अपन बालकोनी छै ने ओकरा मे लगैतियै अपराजिता पूरा यहाँ से वहाँ तक अच्छा लगतै
हाँ ओहो ठीके रहतै
हम देखे में हरियर हरियर लगते ने अच्छा लगते आगे में
हूँ हूँ
ओ तऽ लतरबो ने करै छै
हँ लतरे छै आ ओ अथीक गाछ के की होलै
कोन ची
कै कै की नाम छै अथी बला यै कद कदीमा अही कोहरा भुआ बाला
भोआ ल तऽ पूरा छत परे सटि गेलै कोठा पर छत सटल छै
छत छत पर गेलै नै
हँ अब नहि अन्दर नहि घुसले है ने एकदम सटा देलकै हैन कोठा में सटा देलकै
छत पर जयतेै तब नै बढ़तेै
हु हुँ ओकरा सँ बढ़िआँ कद्दू के गाछ लगैतै तऽ कद्दूओ फड़तै तऽ रत्तो आओर बनते हैं
कदू बाला ओ डिब्बा में उझैल नहि मट्टी तब मट्टी मे कद्दू क विचा लेबे लगाय देबी
अच्छा कोन डिब्बा में
ओ बुलुक्का पानि वाला नहि होइ छै ओकरा काट ह तऽ ओकरे मट्टी भरि देबही ओकरे में होई जेतै
ओतनि गो में कैसे होतै ओकरो ते लतरै छै ने कदु गाछ लतरै छै ओतनी गोमे एनर्जी मिलतै
कोहरा बला अथी शि कोहरा बाला केना होलै भुआ वाला
अच्छा लगाय देतै तऽ अच्छा लगतै कद्दू के तऽ सब्जियो अच्छा लगै छै चक्को अच्छा लगै छै रतो भी अच्छा लगै छै
जेना जेना भुआवला लागलै ओना उहो लागि जेतै
ह तऽ ओ तऽ ओ तऽ दिन लगेलकै ने लतड़े मे एकरा मे टाइम लगते कद्दू वला मे ने
नाय नाय बरसात लागि जेते बरसात में तुरते हो जाय छै
तऽ हमरा गुलाबो के गाछ चाहिए नहि रहे हमरा ठीक कहाँ गुलाबके गाछ रहतै तब ने
गुलाब गाछ ठीके छै जोगाड़ करबै लै अबै केना
ह कियाकि कि सबकिछुके गाछ रहल रहयके चाही न
हँ लै अपनामे की
आ एगो आरो गाछ रहे जेकर उजला फूल होवे छै ललका अथी रहे छै बाला गाछ
ओ बिच्चा बला कलका बिच्चा बला
नहि तऽ ओ सुन महकै छै पूरा बढ़िआँ महकै छै
उजला आरु
अ अथी सँ नारंगी कलरके जे होय छै
ई कोन गाछ नाम बतेबही तब
नामे त हँ रात रानी कहै छै शायद
रात ओ तऽ पियरका वाला होलेथी सूरजमुखी वाला
नहि तऽ रात रानी जे बहुत सारा खिलै छै छोटा छोटा एतनी एतनी ओकर प फूल के ऊपरवला रहै छै अह उजला आ नीचे वाला नारंगी रहै छै ओकर डंटी
बिच्चा बाला त न बोल रहलि
नहि तऽ जहाँ चितरंजन के घर छै ने ओकर सामने तनि आगे बढ़िक कोनमा पर नहि छौ
अच्छे ओ ललका डंटी वाला
हँ र देखलियै ह तो मोबाइल एपके लगड़ रहे
गमला मे लगे छै तऽ ऑनलाइन बिकै छै मोबाइल पर
ऑनलाइन स रुपा बोललै
हँ
सहीए तऽ
आ कम सेच बेच देबहीं शर को बिच्चा ओकर सीड बिच्चा आबै छै
ओ तऽ ओ तऽ ओ तऽ ऑफे लाइन मिलते तबिये ने होते
नहि ऑनलाइनो मिलै छै ऑनलाइनो मिलै छै सस्ता मिल जेतौ
अच्छा तऽ देख के खरीद ने दीहें
ठीक छौ खरीद देबौ
रक्षाबंधन आ रहलै
हँ ओ त आइए रहलखिन ह की लेबही बोल
तू ही ने जे खरीद देमी बढ़िआ चीज
जे बोलली खरीद देबौ कह आँय की कहलि आबाज नहि आ रहलो हेलो हेलो कहाँ चलि गेलीे आवाजे नहि आयले हमरा नेहा हेलो की लेबै बताहिन घड़ी लेबही मोबाइल लेबही